ओ-
हं की कऽ रहल छी?
किछ नय, अहाँ की करैत छीयै?
हम अखन बैसल छियैआइ तऽ बड्ड गर्मी आई ए तऽ रेकॉर्ड तोइड़ देलकै गर्मी आ एत्ते गर्मी छैय से
गर्मी छैय तऽ अहाँ सब एकेटा काज करू गर्मी मे गिलासक गिलास खाली पाइन पीबू। नय हुअय तऽ नेबो नून पैन पीबू तागतो हैत आ गर्मी से राहतो भेटत।
हाँ सेहो छैय पर ओयमे तऽ बहुत अथियो हेवय लगै छैय ने
हुअ लगै छैय लेकिन लोक जान बचबै लए की करतै आइसक्रीम वला सभके तते देखैत छियै जाइत ओकरा सबके की हालत होइत हेतै?
हं ओसभ तऽ रौउदमे बेचै लय, पाइ कमाइ लए तऽ किछ भी कऽ सकैएऽ।
हं हम सोचलहुँ हेँ जे भोर कऽ उठै छीय तऽ सभसँ पहिने नारियल पैइन पी कऽ ग्लूकोंज पीलौह, अखनो हम एक गिलास ग्लुकोंज पीलौं, अहाँ घरमे ग्लुकों? ज अय
हं अइछ तऽ पर ग्लुकोज जे पियब जते देर पियब ओतबी देर राहत होइ छैय। तय के बाद तऽ होइत रहै छैय जे औरो अथी भेल जाय छैय।
नइ नइ से नै होइत छैय ग्लूकोज पीलासँ ई होइ छैय, जे अहाँके शरीरमे जे डिहाइड्रेशन रहत ने ओ नय हैऽत‌ पैन के कमी नय हेत ओ बहुत फायदा करै छै।
हँ-
ग्लुकोज गर्मी मे जे अहाँ कतौ जेबै सबसँ पहिले लोक अहाँके कहत गुलकोंच पीबू तीन बेर चाइर बेर क कियैऽतऽ जखने पसीना आबे छै तऽ पाइन के कमी भऽ जाइ छै,
अहाँ जे कोनो चिकितोसा लग जेबै तऽ, ओहो कहतैथ जे खाली पानि पिबियो या अथी गर्मी हटत, बोखारो सर्दी जे हैत, बोखारमे जे होइ छै तऽ उएह सब कहै छथिन जे, अथी चिकित्सा सब जेयमे जते पानि पीबै तत्ते ओ, अथी बोखार कटै छै।
हँ तऽ बोखार की भेलै अहाँके टेम्प्रेचर भेलै ओ, बेसी जखन बढ़ि जाइ छै आदमीके तहने ओ अहाँके ओ, अथी होइ छै तहि दुआरे लोक सतर्क रहै सबस नीक सैह हेतै, अखन ततेक लू लगे छै एहि रौंद मे
ए की कहू लू की एत्ते रौंद में भगवान कोन एत्ते प्रचंड रौंद उगबै छैथ, जे सब के होय छैन जे ल अथी मारबे करथिन, तऽ एके बेर मारि देथुन उलटन कऽ देथुन।
से नहि न होइ छै, एखन जे समय चलि रहल छै ओहिमे अहाँ ओहिमे अहाँ देख सकै छियै जे, समय के बाद मे एहन रौंद भऽ रहल छै। किया त जूनके ई रौंद छियै, अखन जुलाई चलि रहल छै आब जुलाई मे एहन प्रचंड गर्मी हेतै, आदमी सब की करतै कतऽ जेतै लोकसब
वएह त तय में त अथी बिजली वला त लाइटो नहि ने दय छै, लाइटो दू मिनट, पर काटि-काटि दै छै, हँ
आ कटै जे छै, आ जखनो अबै छै दूओ मिनट लैल राहतो दै छै तऽ वोल्टेज नहि दै छै। सबटा जे अपने मन मर्जी स कर‌ऽ लगलैए आइ काल्हि
ओहो जे ट्रा्सफार्मर छै, कनि हैत कि लाए बेसी जे गर्मी रहत तऽ अथी शॉर्टे सर्किट भेबऽ लगै छै जे, पूरा जरि जाइ छै तहन एको बुझियौ जे डिबिया जेना नहि जड़ै छले, पहिले जुग मे ओ आब उ जड़ैत रहै छै उ पंखा-पं
ओहिमे तऽ डरो छै, आ नहि पहिले जे ट्रांसफार्मर सबमे जे एना लागि जाइ छलैया आइग ओहि सबमे तऽ डरो छलैए लोकसब तुरत लाइन काटि दै छलै, हमरा तऽ सबसँ नीक सुविधा लगै छले ओ नोक्सी वला। कम से कम ई तऽ रहै छलै जयमे जहिमे अहाँके नहि रहल भोल्टेज, त दोसर मे लगा लेलऊ। तऽ कम से कम ओतबा तऽ रहै छलैयैं, कनिए काल उड़ि जाय त उड़ि जाय बगल
दोसर नहि भेल त तेसरमे लगा लिय।
हँ हमरा-हमरा सबसँ नीक वएह लगै छले। कते दिन हम रहै छलहुं हैं, त हम अपने बदलि लै छलियै लग्गी लऽ कऽ।
हँ।
आ इम्हर पता अइछ, गर्मी मे अहाँ ततेक-जतेक खीड़ा खैब पानि बना चीजसब खैब ओतेक फायदा करत, अहाँके घाव छूटल कंठमे जे छले से?
हँ ओ सब-सब चीज ठीक भऽ गेल।
आब अहाँ खीरा खा सकै छी।
हँ।
त गर्मीमे सेवन करू जते जे सेवन करब ओतेक नीक रहत, ओना नहि नीक लागे ओहिमे सलाद बना लिअ। बिटनून छीट दियौ, लेकिन खाउ, भरि मोन खाउ,
छै, ओहो नहि मिलै छै, हाट पर जेबै अहाँ कतहु कोनो बजारे- ताजार जेबै तऽ तहने टा ओ मिलत, ओना नहि मिले छै एम्हर ओ। घर, सब्जी वाली सब जे आबे छले, तऽ ओ सब ल ल के आबे छले, आब ओहो अबैए।
ओसभ नहि लऽ कऽ आयत, ओकरा सभके अहाँके जे सस्ता तरकारीसभ रहै छै, एह सभ लऽ कऽ घूमैत छै। जेना ई न निक लागत कोनो चीज जे परोड़ भेले न निक लगे छै केकरो, त वैह सब ल क घूमत।
हँ परोड़ भेल, घिरा भेल, सएहसभ लऽ कऽ आयत।
कनी दिनके बाद देखबै जे लोकसभ अपने तरकारी उपजेते, लत्ती सब जखने पैघ भऽ जेतै तऽ ओ सभ अपने उपजाबय लगतै, तहन सभ चीज लऽ कऽ आयत, अखन किछु नहि लऽ कऽ अबैया।
किया त एते गर्मीमे गर्मी छै, ताहिपरसँ बरसातके मौसमो छै ने। ओहि त ओहि से तऽ आरो होयत। रहै छै पूरा अथी सब पानि जे होयत, तऽ पूरा एतेक अगना सबमे एत थाल भऽ जाइ छै।
महगाई, महगाई जे बढ़ि गेल छै से। महँगाई देखे छियै जे, अखन अहाँ के टमाटर लऽ के तरकारी बाली सब नहि अबे छै।
किया तऽ असी बहुत महग दै छै तऽ ओ की लऽ के एतै, ओ ओकरो सबके तऽ ओ क देतै। किस्त अहाँ के देत ओहि सवा अहा के दस,।
हमरा से हमरा सबके तऽ अहाँके बुझियौ जे गाम घरके हिसाबे बाहरे छै तरकारी सबके मामला मे ठीक। बाहर सममे तर तरकारी सब बड सस्ता भेटैत छै, हम जाइ छलहुं हेँ पहिले त बतिया आनै छलहुँ कीन क। जखन हम दिल्ली मे छलहुं हेँ, अखन तऽ हम गाम आबि गेल छी। लेकिन दिल्ली जमे जे रही, बतिया, तरबूज, खरबूज, बहुत इ तरास चीज सब ततेक क आने छलियै या जे गाम घर में अहा एकटा तरबुझ लेबै तऽ डेढ़ तइ से कम नहि देत पूरा, ओत बीस रुपये बीस रुपैआ दै छलै किलो।
हूँ।
हम अनैत रहै छलियै या आ तहन खेलहुं ‌दुपरिया के बैसलहुं तऽ आइसक्रीम मंगा लेलहुं फ्रिज मे राख लेलहुँ।
हँ।
आब ठंडो मे अहाँके लिमका मंगबे छले, ओहि मे नून, नेबो, चीन्नी, पानि रहे छै तऽ ओ ओकर टेस्ट अलग रहै छै, फायदा करे छै ओ।
अखन जे अहाँ ठण्डो पीबै, तऽ ओहिमेथ रौदमे सँ अहाँ जे जइयौ तकरा जे पानि पिबियौ तऽ तुरते सर्द गरम भऽ जाइ छै, बोखार सर्दी तुरते धऽ लेत।
हँ एखुनका बोखार सब बड खराब, हब दिल्ली सबमे डेंगू ततेक फैल गेले या। जे किछु कहै हँ सैह देखलियै या, लोकसँ हल्ला छै पूरा जे दिल्ली सब मे डेंगू- तेंगू किया तऽ अखन बरसातो खूब होइ छै, उम्हर पानि खूब पड़ै छै।
हँ दिल्ली सबमे त नय पॉल्युशन छै त नय अथी सब सब। चीज घर भ गेल छै,
हँ हँ से होइ छै हमहुँ सब, हमसब जे रहियै तखन ओत कते गरमी रहै लेकिन कूलर चलैत रहै छै त, कनि आफियत रहै छै।
जैते देर लाइट, रहते जते देर ततबा देर ने कूलरो चलत तकर बाद जे लाइट जे कइट जाय छै त कोन कूलर, चलेबै अहाँ बीएन के सिवा त किछ नय।
सेहो छै गामं देखियौ लाइट कटे छै दिल्लियो सब मे लेकिन हरदम ने कहियो जे, लेकिन काटत जे त भौरे भौरे राइते काइट देत। तहन ओतौ इएह हाल भ जाय छै।
हू।
हमरो एत दूटा तीनटा अहाँ के खीरा के लत्ती लगेलखिन हे पप्पा। कहलखिन अरदारा मे जे लत्ती लगबे छै त ओ खूब फड़े छै। किछो लगेबै अहाँ अरदारा में आम भेलै ल, लताम भेलै कोनो गाछ वृक्ष रोएप दियौ त कहांदन खूब फड़े छै। सुनते छियै।
हँ हमहूँ सुनबे केल आइएँ अहुं अहींके मुहसँ हमहूँ सुनलहुँ।
हँ हँ किया त परोड़ में सेहो कहांदन एकटा परोड़ फड़ल छलैया। जुएल छलै परोर हँ हमरा त नीक नय लगैया अहाँके नीक लगैया।
नय न हमरा ओ भेल फेरसँ अथी जे होइया भाटा से नए नीक लगैया। फेर अएरकोंच नै निक लग अहाँके नीक लगैया ई सब अएरकोंच सब।
नै हमरा परोड़ नय निक लगैया लेकिन हमरा बाटा के चटनी नीक लगैया पका क। तरकारियो नै नीक लगैया चटनी नीक लगैया।
किया त भाटासँ नोचनियो जे उइठ जाइ छै ने तै दुआरे हमरा भाँटा नय नीक लगैया। नै त फेर चटनी तटनी ब अ चत, चटनी तटनी फेर नीक रहत आ फेर अथी सब नय नीक रहत।
तहन ई नै कहियौ अहाँ जे हमरा नय नीक लगैए अहाँ कहियौ जे हमरा नीक लाइग रहल अछि, लेकिन हम खाय नि छी नोचनी तोचनी दुआरे हमरा सूट नै करैया तै दुआरे।
हँ।
से होइ छै। हम त कहब अखन खाली पाइन पीबू गूल, कोज पिबू। खेनाइ कमो खैब त कोनो बात। नै पाइन के कमी नै करू।
की कहू गरमी में त, खाइयो के नै ना मोन होइत रहे छै एत्ते गर्मीमें हैत कि एक बेर जे लो, खा लेत चाहे भोर खाय चाहे राइत खाय एक बेर जे लोग खा लेत त दोस, सब मोन नय होइत रहे छै खाय के हैत की कत्ते पाइन पीबी।
हँ हँ से त होइते छै।
हम्म।
ओयमे ओयमें त होइते छै हमहुँ सब अपने भइर दिन पाइने पर रहै छी। कनि कालले एकरति की कहू सूट सलवार पहिर लेने रही से हमरा, त मोन एकदम खराब जका लागे फेर हम ओकरा खोललों नाइटी पहिरलो।
तहँ।
हँ बड गरम लगैया।
तहन केओ की सब करै छी।
किछो नय अखन म लाइन अइछ तऽ पंखा मे पड़ल छी अहाँ स गप्प-सप्प करय छी।
हुं- दिल्ली जे अहाँ गेल छलौँ, तऽ लालकिला सब पर गेल छलहुँ कि नैऽ घुमय लय?
गेल रही इंडिया गेट सेहो घुमलहुं।
हँ की छै ओतुका खासियत?
इंडिया गेट में अपन इंडिया के सबटा देखैऽत अहाँ के बुझा जैत जे अहाँके अप्- अपन इंडिया के किछ, एहन चीज बनल छै अयठाम यादगार जे कियो अबैए तऽ सबकिछु ठाम- पहुँचैत देरी ओकरा पन्द्रह अगस्त, छब्बीस जनवरी के याद आइब जाइ छै। हमरा सभसं नी- मोन लागल छले कमल मन्दिर जाइ लए। ओत जे हम गेलहुँ, त ओइ मन्दिर मे हम्- बुझलियै कि जे लोक सब जाइ छै त मंदिर मे किछ एहन खास हेतै लेकिन ओ मंदिर नै छै। ओत अहाँके लाइन मे पहिले लागु, लाइन मे लाइगक अन्दर जाउ, अन्दर जाक ओ पूरा बैसै वला छै। ब्रेंच त्रेंच राखल रहै छै अन्दर मे,
हँ-
ओत जा क अहाँ बैसू, कनी काल ओहिमे अहाँ बाइज नै सकै कैछी। तैयो त बाल बच्चा स सब जकां रहै छै धियापो-ओ अवाज गूंजऽ लगै छै, तै दुआरे हमरा लगै छलय जे, कोनो भगवान हेथिन ओइमे। लेकिन ओइमे भगवान नै छथिन। त कोनो बाल बच्चा सब जे रहै छै छोट- छोट त ओ सब थोड़ी ओतेक बुझै छै। ओ सब त जा क हल्ले कर लगै छै।
हूं-
हँत हल्ला कर लागल तहन त बुइझते छियै। ओ सब तुरत निक- काल लागत अहाँके, दस मिनट जाके अहाँ बैसिऔ ओइमे,
हं। पाइयो लै छै ओइमे जाइ, ब- जेबै त ओइमे पाइयो लेत?
नै -नै पाइ किए लेतै ओत लोटस टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर भेलै।
हँऽ
ओइमें बहुत आदमी घुमइ लय जाइ छै फोटो खिचबै छै,
हं, ओइमे बजियौ नै बस
नै, किए त बजै छै ने त क-आवाज गूँजै छै ओइमे बहुत काल तक।
ओ-
त ओइमे जा क खाली अहाँ बैसू अरामसं कनी काल ब-अथी करू। कोनो एहन भगवान होइ छथिन जे साँझके शो होइ छै ने तै मे ओ- अबै छै जे ग- एक गोटे तु सिखबै छै सबटा चीज हँ - हम गेल रही। हमरा बड्ड मोन रहै जे मन्दिर मे घूमी गेलहुँ जे त किछ नै देखलियै। त पोखैर छलै ओइमे अहाँके पाइ सब खूब खसल। देखाइत रहै छलै ऊपर सं जे कनिए पैन छै, लेकिन ओइमे जे हाथ दैतियै त अहाँके बहुत गहरा पाइन छै ओइमे।
हुं-
हूं आ गरम आ सिक्का सब ततेक अथी जमा भेल, पाइनमे जे लोक सब फेेंकने रहै। से बड्ड सिक्का सब रहै हँ।
ओइमे जे चुम्बुक जे खसा दियौ अथीमे बान्हि कऽ तऽ ओइमे भऽ सकैया नै तऽ।
हँ चिपक जेतै ठीके चिपक जेतै ओइमे जे अथी। चुमुक बान्हिक आ डोरी ल कऽ।